ह
तो कि करै छी
किछो नहि करै छी भैरसल‌ बैसल छी। अहाँ बताब
हू हमहूँ किछ नहि कर छी सुतल छी
सुतल छी तऽ कियलै सुतल छी
हू
एकरा कल्याणी के फोन लगलियै फोन उठैबै ज शिवानी के फोनै नै रिसीव केलकऽ
ओ कतहु गेल हैत।
ह आवाज आर भारी भऽ गेल हैं अहाके
हैं माथा दुखाइयै बड्ड जोर से हॅ
बऽ भीक्स न हैय
नहि य अ
ऐ बै ए फोन कर देबै ने ले ले आयत दवाई साम मे दवाइ ले ले आयत से भीक्स मगवा लेब लुच्चा रहते जै घर पर। ओ तऽ सवेरे आवे छै ने बगलवाला जे है से ज्योती चस लग तऽ ओने के कहबैन।
नींदो नै होइए अ जे कनी काल सुइतौ रहियौ से नींदो नै होइए
हू तबियत ठीक नै छै
केना नींद एतै से कहियौ ने ते कैसै नीन्दे
मम्मी कऽ पास जेब नै नीक लागैय आब एतऽ होय य कखन भागू एतय स
एक चीज तऽ छैले तबियत आर खराब हत ने तऽ मम्मी कऽ याद आबै लागत जादा बात सही छै न आर कह छै नहि मम्मी के याद आबय लागत बौआ नै न प्रसान करैया
उऽ सुतल यऽ ओत
सुतलय सुतै दियौ सुत दियौन
एकाउंट एकाउंट जोड़लीय अहाँ
नै
नै जोरलिय हमहुँ नै जोरलिय कत स मैसेज अबे छै ग्रुप पे वॉइस मेसेज हमर ना भेल हमर ना हम तऽ सुनलियै एक आध केँ हमार ना भेल है
हऽ
नै यऽ तऽ भिक्स लगा लेम दवा खा लेम
नै खैब हमा नै खेबा कऽ दवाइ एनाहे भगवान मैर जायब सैह नीक रहत
मही न गै तऽ नै
आर जे हइ छै ओ की करत अहाँकेँ
हँ
और जे है दुगो दुटा जे है भगवान तऽ
यै किया भगवान रहबे करै छथिन बच्चा कऽ तऽ जकर मैं नै रहै छै और ओकरा साथ में भवान रहै
ओ ओकर जेइ छै नै रहै छै तऽ ओ है छै लेकिन सभ केँ साथ ओसे थोड़ी है छै
भगवान नहि नहि होई छै
एमे हो छै
ह
इन्सफ को सभ छै किछ नखा जे टिकट कटवा देतू मे फर्स्ट सी मे हम दोनू चललहु कहलो ओकरा अपने मरे छीयैकरा सुतैए लऽ हा हा
कही मुकदमा दऽ
हैं फर्स्ट ऐसी मे भाय कऽ भाय को बोल देना अलग से चला जाय हैं आओ तुम
आ ओटोबो। अहाँ जे ने ओकरा बोलब अरुणजि अ आवाज छथि ठीकै नल नै तऽ तीर ओ कटाल
तऽ
ह आ भाइयो के कटा दे ससे अलग अलग ब रहतै सभ
तब कटब प ओ अबै साथमे निकलबे ह काम खै कऽ कह ओ नहि बजे जात ने
हमर बोखार है तऽ उलटीए होवऽ ले तन तऽ कते बेर उलटी भऽ गेलिये
ओ ह भऽ जाय छै
थर्मोमीटर ओ जे ऊपर लऽ जाइत छैय से दोबारा नीचा दैए नहि जेतै हम जेबै कत कते एखन सभटा गिलास ओकरा लग मऽ छैय कटोरा छैय चलना लऽ गेलै से नै दलके हमरा ऊपर जाय दुआरे हम जाइत नहि छी आब जेबै तऽ सभटा लऽ कऽ अयबै
ह ओकरा फोन कर दिअ नऽ थर्मामीटर कनि नीचे दऽ जाऊ
हमरा ऊपर आबे के उचा नै करही।
अ
फेर राखि लेकिन हमरा कोन। जादा बोखार के कारण भी हो लगै छैय ने जादा बोखार होत तऽ ओ फेर। तब कही न घरेलु भाय तऽ कर सकल अपन पट्टी उट्टी डालबऽ तऽ राम
बोखार रहै छैय त ठीक छैय माथा दुखाय लागै छैय
हऽ सभ ह
आरे बा आह।
भगवान कोल कर देबै।
हे भगवान। थर्मामीटर ले के आओ नऽ थोड़ा आ रहे ह पेस कट दे अपने हाथेठा लेडा बना दीजिए मुझे कुछ करने का मन नहि कर रहा इतना
दौड़ दौड़ ओतैय जो दौड़
भैयाके देबैय लेलऽ उहा गेलिए बना दूंगी अभी इतनी जल्दी प्याज घिसका के
अच्छी करता आराम। पाँचे भर पाँचे बनब।
अपने हसबैड आये नऽ तो बोल देना पैरासिटामोल लेने के लिए
नहि ओ बोले बोलती नऽ वहा जा करके डाॅक मेडिकल वला के कि सरदर्द ह ह सर्दी
वही पेरासिटामोल। उससे सभ कुछ ठीक हो जाता है खाँंसी तो नही हो रहा है बस सर में दर्द है दुख
मैथिली भूल गेलिये कि य
कि
मैथिली मऽ बाजियो नऽ अहाॅं अहाॅं सभ ऐना हिन्दीय बाजबै
जे अपने अहाँ हिंन्दी मे बाजै छी तऽ हम मैथिली मे बिसरि जाइत छी
लक्षणिया ने। हमरो बादमे बाद मे। अहाँ दू चारि ड्राइवर हमरा काम लऽ
के
म पर म् पति जान त
गर्मी बड़ छैन
ठीक छैय ठीक छैय। ह हठी
खाना बनबै दुआरे हम अपने ने नहि बनेलो सब्जी ओते काल बैस कऽ हमरा बनबल है तऽ हन
हँ दथि दथी कि कहेया बनाबे लऽ अंडा
आ
गर्मो बड़ हड
तखी।
एर एनटा
आहा
तऽ गर्मी छै
सर मे दर्द हो रहा है पैर मे दर्द हो रहा है
ओ त तऽ भलो ने ठ कह छै
अ हू।
बाल मै मती ने
हा हा पास मे एतऽ तऽ ठीक भऽ जेतऽ ह।
और कहूँ
आ पैर में एते दर्द होइए
त आज क तब बल
हाँ अजीब बझा पता नहीं कुछ कुछ होने लगता है बोखार में सर में दर्द पता न हो रहा मतलब नींद भी नी आ रहा बेचैनी
ब करे अ ह ने अपना लोने रह
उ
तीन जार
उ त त
ह हूँ
ह
सब चीज इ तमीरतै
कि बाजै छियै
समान जर
हाँ
अपने सब ल क रे जी कर कर रहल छी फॉल
हूं
कोल कटै छी अपने कटजैए छै देख लै छी बारह बारह मिनट तऽ भऽ गेलै कहा कटले हनफोन
कटत एक दो